हँ गोर लगै छी
खुश रहू बौआ की हाल समाचार
ठीक यअपन कहियौ
ठीक छै की करैय छी
किछ नै एखने साँझ के टाइम यइ गाँंव मे तऽ साँझ पैड़ गेल तऽ साँझ बाती दै हँ हँ साँझ बाती देलौ हे एखन झलफल झलफल यइ पहिल साँझ लोक दैय छै ने साँझ
सएह साँझ पड़ल अछि
हँ सएह साँझ पड़लियै तऽ साँझ देलियै आब बैसलौ हें आब एक बेर चाय बनेएब आ तैके नै नै एखन चाय एक बेर दुपहरिया वला भऽ गेलै
एखुनका नै भेला
हँ एखुनका नै भेला
हँ बच्चा तहुमे छोट अछि ने तऽ परेशान बड्ड करैत हेएत
हँ बहुत बहुत परेशान करै छै
की करबै छोट बच्चा रहै छै तऽ अहिना परेशान करिते छै
हँ सेहा छै बहुत बड़का दिक्कत छै
साउस रहिते तहन तऽ नै टेंशन छलै साउस नै छै तहन तऽ दिक्कत
हँ हँ से एखन बहुत दिक्कत छै छोट बच्चा लगन बहुत दिक्कत छै एना नै दिक्कत छै और बहुत परेशान करै छथिन आब चलै छथिन इ
ओ नवका टांग भऽ गेल छै नवका टांग बच च्चा केँ भऽ जाइत छै तऽ अहिना दौड़ैत रहैत छै ने
हँ हँ तहि दुआरे स एखन अथी छै और सब तहन कहियौ
बड सुन्दर बड़ बढ़िआँ ऐछ तहन गाम में कहियो केहन अछि अहाँकेँ समय साल
समय साल सब तऽ ठीके ठाक यै। कनी बड गर्मी यै गाँव में अत स गर्मी बढ़ गेल हँ आम ताम तऽ फड़ल यैय। मालदह आम एखन चैल रहल छै‌।
बेसी फड़ल छला की खै जोगरक।
खै जोगरक छलैया बेसी नै छलैया। खै जोगरक छलैया।
चलू खाय में अभाव तऽ नै ने भेल।
नै नै खै में अभाव नै भेल से सब केँ नै भेल। हँ से सब केँ नै भेलैय।
दाय ताइ सँ बात होइए कि नै दाय ताइ फोन करैत छैथ
हँ दाय स बात होइया। ओहो ओहो कनि मून तून नै खा ठीक रहै छैय। बाबो काइल हँ बाबा खैस गेलखिन।
कऽ तऽ खैस पड़लाथ बाबा।
खरियान में खैस गेलखिन रह हुनको चोट लाइग गेलैन
पाइन ताइन भेल रहैय की।
नै नै कनि पैर तैर हुनकर फुलल रहैय छैन। तैय दुआरे तै दुआरे लटपटा गेलखिन तऽ खैस गेलखिन।
तऽ नीकस देखा लेथिन कि ना कोनो बढ़िआ डॉक्टर सऽ।
हॅं देखबैय छथिन ठीक भऽ जतिन। आ पहिलुका लोक छथिन मधुबनी सब जाय नै छथिन देखबैय लै।
तैन देखा लैतथिन तऽ दिक्कत नै होयतैन हँ किया तऽ देखेनाय। तऽ बड़ जरूरी छैन किया तऽ देखा लेथिन तऽ नीक रहतैन आगा केँ लेल।
हँ हम पूछैय छलौ अहाँ गौरी शंकर गेल छीयाय।
हँ डोकहर गौरी शंकर स्थान कऽ डोकहर कहै छैय।
अच्छा आ ओ तऽ केँ की कहानी छैय।
कहानी ओ जे डोकहरमे जे निकलल छथिन महादेव आ पार्वती। दुनू स जुन्टे अहाँ केँ सटले निकलल छथिन।
अच्छा।
हँ तऽ ओतऽ एकटा पोखरि छै गौरी शंकर लोक कहैत छनि हुनका कहैय छनि।
हे कहलियै जे एकबेर पुछबैन।
तऽ गौरी शंकर छथिन तऽ ओ जे पोखरि जे अछि से पहिले पोख। नै रहै आ ने ओ गौरी शंकर रहथिन घास बहिनी गेलैय घास काटलॅं तऽ खुरपी लल घास नैय। छीलैत रहैये। तऽ ओ महादेवके जटा जे रहनि ताहिमे खटखट लागैय।
हाॅं।
फेर ओ जे छथिन गौरी शंकर ओकरा सपना मे देखेलखिन।
हाॅं।
जे तू पुजारी के तू जाकऽ कही।
बुझ बुझियौ।
थिन ओ पहल कहखिन जे हम पुजारीे कहबै तऽ हमरा पर बात पर विश्वास नय करत पुजारी। तऽ तू कहि कऽ देखही ओकरा सपना मे देखेलखिन तऽ कहल। खिन तऽ ओहि पोखर के ओतऽ खोधैया हुअ लागल। खोधऽ मैटि सब कोरऽ लगले ने तैय के बाद मे अहाँ। सहीमे ओहिमे निकलखिन। तऽ पहिले हँ पहिले अहाँ के टुटली मरैया रहनि कनियें टा अहाँके घर सबके नय जेब
हँ हँ ओहो बाधमे छथिन न एक
हँ बाधमे हँ बाधमे छथिन तऽ वएह हुनका फेरो लोक बड्ड जागरण ओ भऽ गेलखिन बड जागृत भऽ गेलनि हुनकर आब तऽ देखऽ खाब लगम आब तऽ बड्ड नीक मंदिर आब तऽ पूछू ने जे गौरी शंकर लोक मांगे छनि से गौरी शंकर पूरा कऽ दै छथिन आ तैन जेना अहाँके ओतऽ मुड़न उपने मुड़न होयत बिआह हेत
तऽ
हँ उपनयन हैत सभटा हैत धरि ओतय दूटा पोखर छै तऽ एकटा जे छै से पहिले से रहै आ जेमे महादेव निकलखिन गौरी शंकर से खुनायल गेल छनि तऽ ओहि पर अछिंजल तऽ अहाँके पूजा होइ छनि हुनका
अच्छा बुझियौ आ बहु आ हमरा सब एहिठाम हमर हिनकर दोस्त सब छथिन हुनका सबके जे ओ मूड़न उपनयन होइ छै से गाममे नय होइ छै जेनाकि मड़बा बनल कुम्हर भेल उद्योग भेल से सब नय होइ छनि हुनकर नय हुनका सभके हुनका सभके होइ छनि की जे जेना अथी होइया ने उद्योग तऽ ओ दिन की केलौं ओई दिन एनाही भगवती के पातरि देलौ ओई सब नै उदोग दिन हँ हँ भगवती के पातैर देलौ आ ताईके बाद हँ उद्योग दिन आ पातरि दऽ कऽ एकटा कुमायिर बटुक सेखुआ हँ हँ से गाँवमे हँ भगवतीेये घर मे आ ताइके बाद जै दिन कुमरन हएत ओहिके बाद स उबटन होइ छै बरुआ के उबटन लागत हँ साँझ के
लगबै छी साँझ कऽ उपनायनमे कि मूड़नमे
उपलायनमे हमर सब ओहिठाम उमहर हुनका सबके दियाद मे उपनयनो मे लागत आ मूड़नो मे लागै छै
हर जगहके हर गामके नियम होइ छै जेना हमरा सब के छै तऽ मूड़न हयत तैयो भगवतीके एक जोड़ा छागर आ उपनेयन हएत तैयो कतबो बरुआ रहत एक जोड़ छागोड़ आ एकटा जय बाबा के त सब गाम के सब रंग के रेवाज रहै छै
हँ तऽ हमरो सब ओहिठाम जे होइ छैय से तेनाही होइ छै पर हुनका एहिठाम से होइ छनि ताईके बाद जै दिन अथी हएत कुमरन हयत तै दिन एतयसँ जाय जेती आ ओते हे हँ तऽ बाबा धाम मे कते गोटा करै छथिन कते गोटा डोकहर मे करै छथिन
हँ डोकहरमे तऽ बड जागन छथिन बड जागन ओ छथिन हँ छै छै लोक नै होइ छै बहुतके होइ छै
हँ
अपना अपना ईह छा अपना अपना जे कुल मे भऽ आयल रहै छै सएह करै छै जे अपना पुरखा आपी
चैन
हँ पै
कुमरम दिन जाइ छथिन ओतऽ अपन कुमरम केलथि ओते पोखरि भेल तऽ
हँ छै जहिया लोकके पहिलुका पुरखा कऽ आयल रहै छै सएह होइ छै
हँ ताईके बाद फेर उपलैयन जेहि दिन भेल तहि दिन अठ बभना खुआ लेलौ ओतऽ आठ बभ हँ हँ अठवभना खुआ कऽ आ ओतय स साँझ मे केश तेश भसा कऽ आबि गेलौं
सब आदमी रै साँझे मे आबी
हँ तै के बाद रातिम जेय दि होइए रातिम ओई दिन फेर हँ तऽ ओई दिन भगवान के पूजा कऽ कऽ अपन गाँवमे जे हँ घर पर अपन कुलदेवी के हूँ कुलदेवी के आ एहिठाम अपन क भगवानके पूजा कऽ लेलौव ब्राह्मण जे जते जकरा खुआबाके समाजके खुआ देलौव
जकरा जतेक ओकर छै अपना पावर छै जकरा ज एतेक कर के अपन छै से केलक
समाज के खुआ देलहुँ भ गेल
आर की छहिये कि सएह करबाके छै आदमी केसमाज के कखनो नहि बिसरी किये त समाजे ल क लोक उगैए आ समाजे ल क डुबैये
हमर जे ननेद छथिन त हमर त साउस नहि छथिन हमर ननेद ननेद एक एकेटा ननेद आ हुनको बेटा के सएह हेतनि बाबे धाम मे हेतैनि कियाकि हमर ननेद नहि नहि हुनका सभके परम्परा हुनको सभके छनि त हुनका सभ के के बाबे धाम मे एखन धर भेलेन हन
ओ जे झारखण्ड मे छथिन ने बाबा बैद्यनाथ
बाबा वैद्यनाथ जे पार्वती मैया आर ई दुनू जे बन्हल छथिन पाग सँ
हँ हँ उएह बाबा बैद्यनाथ ओहि ठाम त छैन कहानी ओ जे रावण उठा क ल क जाइत रहेनी
हँ हँ हँ त ओतेेहे हेतै उपनयन आब एहि साल त नय आब अगला साल कहै छथिन जे करथिन
तहन त अहूँ के खर्चा बर्चा लागत
हँ से त लगबे करतै
किए त खर्चा बरचा त लगबे करत ई नहि छै जे नहि लागत
हँ हँ की करबै आब इएह सब शौख मनोरथ के चीज होइ छै इएह ले भगवान कहे छै भाय हुए बाप हुए सभ हुए जे करै बेचारी के ने मै छनि नहिरा मे मै नय छनि सासूर मे साउस हँ हँ सभटा हमरे कर पड़तै की करबै
तै ले की कर
भगवान ओहि जोकरक बनेने छथिन त करबै
हँ अहाँ तऽ की कहै छी अहाँ के बच्च चो रहैया त छोट बच्चा सभटा करऽ पड़ैय बिना साउस के पुतोह केना करै छै से त भगवाने बुझै छथिन
हँअ
अपनो शरीर पर कनि ध्यान देबै किया त अपनो करब धरब कनी नीक सँ खायब पीब इ नय ज अपन उएहे सब मे लागल रहब की माले जाल मे गाम घर मे त लोग मालो जाल में लागल रहैया
हँ
तै दुआरे अपनो पर ध्यान देबै
हँ हँ से त ध्यान दैते छियै
अपन नीक सँ रहब करब खायब पीब ननैद सभ अबै छथि कि नय
नय एकटा ननैद रहै छथिन कलकत्ता मे एकटा रहैत रहै छथिन दिल्ली मे अपन ननैद दिल्ली मे त ओ नै आबे छथिन गांव ऐलैथ कोनो काज भेल तऽ हुनको घर नै छोड़े वला छै
तहन हुनका हुनका सासु ससुर सभ छैन कि नै
ह किनका हम ओ पितयोत केँ
हँ
हँ हुनका सभ परिवार छैन छ टा ननैद हँ नन्दोस हमर अकेले भई छथिन
तहन तऽ छैन
हँ तऽ आब हुनको देखियौ अगला साल नै ओ पोरका हैत हुनको ओहिठाम मुड़न
मूड़न छियैन
हू
तहन तऽ फेर ओहू में खर्चा बर
हँ ओहु में खर्चा वर्चा छै अपना मिथिला में तऽ सैह छै खाली खर्चा छै नोत पुरु नोतो पुरनाइ जरूरी रहे छै
आइ आइ कथी तऽ उपनयन अइ काइल कथी तऽ मूड़न काइल कथी तऽ बियाह ऐछ सब दिन किछ नै किछ रहिते छै आ सभटा में पूरय पड़ै छै सभटा में कर पड़ै छै
हूँ हू
बुझलियै बाहर रहो आ गाम रहू कर तऽ सभटा परै छै
हू हू
तऽ ए न की करबै जेना छी तेना करू धरू अपन नीक ठीक स रहै जाइ जाउ खाउ पिबै जाइ जैब टाइम टेबुल कनि खेनाइ पिनाइ